ओ
हेलो
हँ बौआ की हाल समाचार छै
ए बड़ी दिन बाद याद केलहुँ है एकदम ठीक छै कहू अपन
आब की कहू फोनमे पाइये खतम भऽ गेल छलै बौआ ताहि दुआरे कनि दिक तब छलए अहूँ सब तऽ नहि करै छी ई नहि से कखनो काल कऽ क लेब
हमरा बुझल रहिता तऽ हम रिचार्ज नहि करा देैतहुँ
हँ हमहु ने बुझलियै चुपे चुपे चुप भ गेलै फोन फेर धिय पुता के देखेलियै
हँ हँ हँ हँ तऽ कहियो धियापुताके देखेलियै तऽ
हँ देखिलियए तऽ
ह ह अच्छा त भऽ गेलै आब एतबे छलै
हँ
हँ सुनियौ ने छोटू भायजी नहि छै
हँ क महाराजपुर बाली के बेटा
हँ हँ तऽ की कहै छियै हँ ओ हुनकर कनिआँके किने अथि छलथि हे नहि बरसाइत सब दुआरे से हँ हून ओ गेलैथहै आब अहाँके अपना जगह पर झारखण्ड
हँ हँ नहिरा
हँ नहिरा तऽ अह
हँ
हँ ठीक हुनका देखलियनि साड़ी पेरल अबै छैश हम कहां के वीडियो भेज देब देब ने
अ तो आब आ आइ काल् के पहिरे छै बौआ साड़ी अब तऽ सबटा घघड़ा सब पहिरे जाय छै बुझै नै छियै फराक पहिरै छै घघरा पहिरै छै त आब साड़ी केना एतै पहिरल पढ़े लिखै छै तऽ कहैत छै हमरा साड़िए नहि अबैया पहिरब बुझलियै ने से बात छै छै
आहाँके जे भेजब ने सुनियौ ने आहाँके जे भेजब किने तऽ आहाँके हम हँसी लागत पूछू की किया
किया
क कीयाकि अहाँके देखियौ एहि दुआरे कहलौ हें जे की कहै छै हमर भाईजी जे गेल छलै हे किने विवाह मे तऽ ई बहुत सुदर साड़ी पहिरने छै लेकिन ई परीछन बेर में तऽ साड़ी अपटांग जेना पहिरने छलखिन हे
अच्छा तऽ ओ तऽ भऽ सकैए कि ओ पहिरा देने हेतेन
आब हमरो सएह लागैए नहि तऽ हमरो इहो भष इहो भऽ सकैया जे की कहै छै ट्रेन मे छलैत हे लेकिन ट्रेनो जे रहतै तऽ आलपिन तालपिन मार एकदम फिट रहथिन ने कियाकि दुए बजे पहुँचै के छलेन हें
अच्छा अच्छा
हँ आ सोचयवला बात ई छै जे अहाँके अपना गाँवमे तऽ हुनकर परीक्षण भ गेल छलनि हँ बुझलियै हँ लेकिन ओतय जे गेलै तऽ हमसभ सोचमे छलहुँ हे की
हँ
जे की कहै छै ओतौ जेताह तऽ ट्रेनसँ उतरता आ की कहै छै अपन की कहैत छै रूममे जा कऽ सभ सुति रहता लेकिन ओतयके तऽ व्यवस्थे अलग रहै सभटा सजायल गेल रहै फेर ओ धुआँ वला देल गेल रहै फेर कनिया के परिछ क आनलकैन फेर बड़की भौजी आँहा के आरती तरती केलखिन बुझलियै हँ हँ त के बाद जा कऽ
केऽ अपन भगवती के अपन गोर लगने हेथिन खोंइछि खोलल खिन ओ जे केलखिन् ओ त आय कायल मोबाईल में जे देखे छियए से वला रसम तऽ बकए रहि गेलै तऽ ओ रसम ओतय जाकऽ केलखिन आ कि ठमन जे केलखिन ई तऽ हम आहाँ जे मिथिलाके व्यवहार छै से केनाइ तऽ जरूरी रहैत छै ने आब कनिआ अबैत छै तऽ कोठी रहै छै पाय देल रहे छै चाउर मे से निकालऽ के रहै छै तौलामे रहैत छै ओ की कहैत छै भफर पूरी ओकरा फोड़यके रहै छै हरदि चूड़यके रहै छै
ये मरूकिया वाली सुनियौ ने मरुकिया बाली हमर बात सुनियौ ने हँ देखियौ की कहै छै पहिले तऽ टीबी में तऽ लोक लाद से ने चाउर के हरबे छै य कलश के
यौ तऽ ओ टी वी मे होइत छै बौआ यौ अपना सबके थोड़े ने होइत छै
वएह हम देखलियै आब तऽ विधे बदलि गेलेे एक हाथ से गुड़काबैत रहथिन तब बड़की भौजी मना क केलकैन कहलैकैन जे दुनू हाथ से कनिया दुनू हाथ से तऽ फेर आराम से दुनू हाथ त गुड़केेला फेर दुनू हाथे गोर लगला आहा आ हा तकर बाद भगवान जी के गोर लगला बुझलियै
अ अच्छा अच्छा ओ टीवीएटा मे होइ छै अपना सबमे थोड़ए ने होइ छै अपना सबमे चंगेरा मे लात दऽ केऽ अबै छै बुझलियै दूटा चंगेरा रहै छै ओहिमे हँ ओहिमे ललका धान के स रंग अगर ललका त धान नहि अछि तऽ धानके लोक रैंग दै छै आ ओ चंगेरा मे दऽ दै छै आ कनिया बड़ दुनू गोटा चंगेरा मे लात दऽ कऽ अबैत छथिन न बुझलियै से होइ छै ओ ओ टी वी हँ
सुनियौ ने तऽ की कहै छै ई ई ई जे कलश वाला प्रथा होय छै चाउर हरबे वाला अय स जते अन रहै छै ओते करोड़ भऽ जाइत छै
अ की कहू आब की कहू जेहन आब की कहू जेहन जेहन जब जमाना होइ छै तेहन तेहन विध होइ छै बौआ की कहू
की कहु
हँ हमसभ केने छियै ईसभ हमसभ नहि कने छियै ईसभ
ऐं यैं नहि नहि होेतै हेतै हेबै करतै की आब जुग जमाना देखे छियै पहिले हल्दी मेहंदी नहि होइ छलैया आब होइ छै
हँ सभटा होइ छै देखेने छियै हल्दी मेहन्दी पहिले जयमाला छोटका लोकके होइ छलै आब तऽ ओकरा फैशन कऽ देलकै यए अपनो सभमे फैशन कऽ देलकै यए बुझलियै
बुझैत छियै जखन अपना सभमे अते विध छै तखन जा कऽ अहाँके स्टेज पर ओकर चाचा के बजायल जेता नाना के बजायल जेता आ पैसा ऐंठल जेता सभ पाइके खेल छै यै
तै ने तै आब की कहैत छै ह पंडित के पंडितजी के बियाह नहि कर आबैत छै धत तोरी वाला मे पंडीजी के किया नहि बियाह करबे एते अहाँ तऽ पूरा राति अपन फोटोए खिचबैत खिचबैत टेम पास कऽ देबे तऽ पंडीजी की कहूँ दिन मे बियाह करेतै हँ तऽ ओहि दुआरे पण्डीजी अपन सफाइ हाथ मारि दैत छथिन की करथिन तीन बजे साढ़े तीन बजे चारि बजे बुझियौ बियाह हँ बियाह पर बैसे छै एक घंटा में बियाह करबै छै तऽ किए बियाह करेथिन सिन्दूरदान कऽ दै छथिन भऽ गेलै गेलथि अपन मोटरी बान्हि कऽ खिचबैत रहू अहाँसभ फोटो अपन
तऽ ये के आँही हमरा कहु ने के बढ़िया जेना बियाह करबै छथिन सब के तहिना भेल छेन जिनका नीकसँ बियाह भेलेन ऐं हुनके अखन तक ल जमल छनि बुझ बुझलियै नहि तऽ जिनका जकनामे त्रुटि भेलेन है देखै छियै कि नहि एक
के ऐ ऐ के जे हेड अछि बुझलियै ने तऽ ओहि ओहि ननद के जे हमर बियाह भेलै तऽ हमर ससुर खूब पिनैक गेलखिन से दू दू टा बियाह हे ते हँ भरि राति तू सब फोटोए खीचा इ ओ बाप रे बाप रे बाप परेशान इम्हर से हमर ससुर आ इम्हर लड़की के चच्चा दुनू बिगैड़ गेल रहथिन हँ आ बाकी स्टेज पर से हँ कहियौ
हँ पहिले हमर बात सुनियौ देखियौ तऽ की कहैत छै जिनका जिनका अहाँके त्रुटि होइ छनि हुनका हुनका एक एक साल बाद एक साल बाद देखै छी एक साल भेबो नहि करैया कि हुनका घरमे आखंजर गिर पड़ैत छै बुझलियै नहि गिर पड़ैत छै आ जिनका कनि सही भेल छै सुनियौ ने आ जिनका जिनका ओहिठमा नहि भेलै हुनका ओहिठमा कनि मेल मिलाप रहैत छनि बुझलियै
तऽ अहाँ की करबै अहाँके केनाकऽ करबै से कहियौ
ए हम तऽ की कहू दस दस से
ऐह ऐं यौ अहाँके सुनने छी अहाँ अपने लड़की पसन्द केने छियै कहाँ देन तऽ किया कहिया करबै बियाह यौ
हये आब युग जमाना रहले आ ब्रेकअप वाला सिस्टम आबि गेल छै से ने अहाँ बुझे छी
आ हम कीयाने गेलहु
उएह भऽ गेलै इएह किछ छभ छब छोड़ि देलक आ जहिया से ई डराम वला कहानी सुनलहु हें ओहिया से हँ हँ छुटा छुट्टी हँ हँ छुटा छुट्टी भ कोनो बात पर गाल फुला लै छले हमरो फुलि जाय छलै तहि दुआरे ओ अपना रास्ता जहिया से डराम वाला देखलहुं है तहिया से कहे छी न मम्मी पापा के करेता तहने ठीक छै पहिले पूछि लेबैन जे राजी छी कि नहि तऽ हमरो डराम में दऽ देता पूरा दिल्ली घुमा देता
अच्
सुनै छियै
हँ सुनैत छी कनी तेज भऽ गेल छलए बड़बर बड़बर हुअ लागल छऽले फोनमे लेकिन आब फेर ठीक भऽ गेल
हँ परसू खना किने गेलहुं अहाँके घुमय ल मंदिर दिशा तऽ वहाँ पैत बाबा के दरवाजा पर डराम आ हँ तऽ वहापैत बाबा के दरवजा पर डराम देखलहु हमरा डोर र
हं हऽ ह ऽ तऽ हुनका ओहिठमन आब कहां छैन गेऽ महिष यौ
तऽयै मटिया तेल वाला ड्राम राखल रहे एखन तक ल तीनू बेटा मे से किनु ओ शादियो विवाह नहि भेलैन हँ हम तऽ कहै छियनि जे ड्रामके जल्दी से हटाबोथ
तीन टा बेटा छैन हुनका यौ की दूटा छैन
तीनटा छनि आ तीनू के शादी नहि भेलनि हें आ तीनू बड़का बड़का पद पर चलि गेलै ीदी टी भी लगता है बड़का जे छथि से अहाँके हाई स्कूल के टीचर भऽ गेलैथा मझीला जे छथि से महिला जे छथि से इंजीनियर छथि आ की कहै छै सभसँ छोटका जे छथिन हमर मास्टर साहेब ओ अहाँके की कहै छियै ओ वकील छै तऽ आब ओ वकील के पढ़ाइ कऽ लेने छै आब चाहे छथिन तऽ हम सिविल कोर्ट के जज बन जाय या तऽ सुप्रीम कोर्ट के या तऽ सुप्रीम कोर्ट के वकील बेन जाय आ नहि तऽ हम वकालत के प्रोफेसरे बनि जायब।
अच्छा अच्छा
ई तीनो पढ़ाइ एके हँ लेकिन ई ओ चाहथिन कि ने जे तीनू मे से हम कोनो एगो कऽ ली तो कईयटा लेथि
अच्छा आ ओ ओकरा सबके घटक नहि नहि अबै छै बौआ ई रितेशवा सबके रितेशबा रजेशबा सबके
हये की कहू बिआहे दुआरे तऽ सब औनायल छै
हाँ से तीनू भाई छै आ बियाह करऽ वाल तऽ भए गेल छै
हाँ ये की कहे छै बड़का के तऽ बियाह भैए गेल छै छै तऽ ओ अपन इमार आमार घूमऽ से बचलै बुझलियै। आ बात रहलै अहाँके दुर्गेशके एकरा केओ भेटै नहि य भेटै नहि है तऽ बेचारा की कहै छै अहाँके घरे पर रहै छै तऽ हरदम मन मनुआ क बुझलौ आ ताहिके बाद रीते नहि जाइ छथिन हुनका दिक्कत भऽ गेलनि परेशानी भऽ गेलनि बुझलियै ओ जे चलै छथिन ने तऽ हुनका माथा मे झाव आब जाइ छै बुझलियै देह हाथ फुल जाइ छै बुझलियै तऽ ऊ अपन बेचारा बिमरिया भए गेलै